हलो हलो
हलो
हँ आवाज आबि रहल अछि
जी आंके आवाज नै आबि रहल अछि हं आब आबि
नमस्कार नमस्कार आवाज अबैया
हँ आबि रहल अछि खूब बढ़िआँ आबि रहल अछि
अच्छा अपने कतह ठीक छियै अपने केहेन छियै
हँ हमहुं बढ़िआँ छी
अपने कतऽ घर भेलै अपनेके
हम कटिहार सऽ बाजि रहल छी
ओ
अहाँ तऽ साजि रहल छी
हमर घर भेल जे है से मधुबनी जिला मधुबनी जिला मे जे है से बेनीपट्टी एगो प्रखंड छै ओकरा बाजूमे छै धगजरी गाँव
अच्छाऽ
हू फिलहाल हम छी अखन गोहाटीमे आसाममे
अच्छा चलू बहुत नीक जगह पर छी अहाँ तऽ
छैहे नीक जगह कि दोसर स्टेटके अपेक्षा दिल्लीमे रहल छी दिल्लीके देख लेने छीियै हालत गुवाहाटी बहुत नीक जगह छै एतयके राजनीतियो नीक छै आओर व्यूो बढ़िया छै और दोसर बात जे हे से एते के पोल्यूशनो ओहन नैय छै छोट छन सिटी मे जे बहुत साफ सुथरा सिटी छै
बात तऽ सएह छै जे प्रदूषण रहित अछि एकदम
हँ धीरे धीरे लेकिन आब इहो भेल जा रहले हऽ जे है से पहिले एतऽ नहि गर्मी ज्यादा लगैत छलै नहि जा्यादा ठण्डी लगैत छलै हा लेकिन अखन जे है से बी जे पी के सरकार अयलाके बाद जते उन्नति भेलैए आसामके सबटा जेै है पहाड़ काटि काटिक के उन्नति भेले ने ताहि कारण से एतऽ गर्मी सेहो आब बढ़ि गेलैेए औ ठंडीो बढ़ि गेलया
सएह छै ने मनुख तऽ उन्नति तऽ कऽ रहल छै लेकिन पर्यावरणके दोहन ततेक करै छै जे
हँ
से बादमे उभारी जाइ छै
बहुत इंडस्ट्रीसभ लगेलकैए सरकार लेकिन पहाड़ काटि काटि कऽ लगेलकै नै ताहि वजहसँ गर्मी मतलब पहिले पाँच साल पहिलेकेो न्यूज बता रहल छियै एतऽ हम रहै छलियै गर्मीके मौसममे जे है से हमरा गाँं सबमे जे रहे छै ने गाँंव अखन अगर गाँं जेबै तऽ गाँव मे गर्मी जेना लू लाग जायत तेहन वला गर्मी रहै छै
हँ
एम्हर गर्मी पता नहि चलै छलैय लेकिन आब एम्रो गर्मी पता चलै छै
हँ ओ तऽ छैहे नऽ ततेक भऽ रहल छै ग्लोबल वार्मिंगसभ तऽ ओ तऽ पूरा विश्व पर प्रभाव पड़ि रहल छै गाम सभमे पहिने लोक कऽ के कूलर आ ए सी ई तऽ दूर के गप छले पंखा भेटनाइ बड़का बात छलै सीलिंग फैन आ टेबल फैन इ हाँ हमरो सब के बच्चा बच्चा बचपन तऽ ओहिना बितल अछि हमर दादीमााँ सब बिअन डोला डोला कऽ सुता दै छलथि
हँ ओहिना हमहुँ सब हमरो सबके ओहिना जे ह से घर मे एते गर्मी मे सुते छलियै जे हाथे सऽ पंखा डला डोला कऽ
हँ आब तऽ हर घर मे कूलर भऽ गेल छै
आब कूलर तऽ धीरे धीरे ए सी लागि रहलै आब
हँ बहुत गोटे के ए सी छनि लेकिन प्रायः कूलर तऽ सबके छनि ततेक गर्मी छै की करतै इंडस्ट्रीक के कारण आकाश धरती सबटा साझा छै ने ओहिमे तऽ बाउंडेशन नहि छै कि ई हमर छी हम प्रदूषण फैला रहल छी
नया फोर लाइन जे बनि रहल हे हमरा सबके रूट मे ताहि लऽ कऽ आऔर सबटा पेड़ काटि देलकै गाछ सब पूरा एकदम साफ कऽ देने छै
हँ बड़का बड़का गाछी सब गाम दिस सबटा गाछी कनि गेलै एकदम
पूरा बर्बाद हो गेल छै एकदम से
से आ गाम सब मे आहाँ बाह- बाहरे मे बैसू नऽ कतेक गाड़ी के चिल पो एकदम तत्तेक रहै छै शोर होत
हँ पहिले गाँव घरमे गाड़ियो नहि ओते चलै छलै जे सेे लोकके गाड़ी के आवाज और ओकर धुआँ ओहिसँ आओर पॉल्यूशन बढ़ैत छै ने गर्मी लगै छै
हँ बहुत तरह कऽ छैय
हूँ
बहुत तरहके समस्या भऽ रहल छै तऽ की करबै बदलैत समय कऽ अनुसार सबटा झेलय पड़त अपने सबहक किरदानी छी
हँ इहो बात इहो बात ठीके पहिले गाँव घर मे पैन के दिक्कत नैय होय छेलै आय कैल्ह कलऽ सुखा जाय छै गर्मी मे आब सबके समरसेबुल गरब पैड़ रहलै ये पहिले कलक पैन जे है से लोक कहै छेलै चैर हेंडिल चला दही आ देखही एकदम शीतल पैन निकलतौ
अच्छा से होय छेलै आ तहिया कहाँ कोनो पेटक बीमारी होय छेलै आब देख देखियौ सब आरो लगबैया
हँ उएह ने कहलौ या पहिले जे है से लोक के पैरो हाथ टुटै छेलै तऽ बिना डॉक्टर लग गेने सीधा भऽ जाय छेलै आय कैल बिना ऑपरेशन के ठीके नैय होय छै
हँ सबटा सएह भए गेल छै खान पान दूषित भऽ गेल छै अपना हिसाबे तऽ लोग पूरा पोषण लऽ रहल ऐछ एकदम खा रहल ऐछ नीक खेनाय खााय छी सब सब समृद्ध भेले हे आर्थिक रूप से तऽ सबके खेनाय- पिनाय वेराइटी तऽ बढ़लेै हे लेकिन ओ वेराइटी के पाछू पोषण कते भेट रहल छै से तऽ बुझिये रहल छै छिए गाम घर मे जे तरकारी तीमन तऽ गाम घर में जे तरकारी तीमन उपजा रहल छै अैखक देखल ओ सजमैन सब मऽ इंजेक्शन लग हो छैय
हँ आय कैल बिना दवाई के कोनो चीज छैेहे नेैय आमे के के मोह मे देख लियो कते दवाय मैर- मैर केे आम के जिन्दा रखेै छैय
हँ आब गाम सब मे के गाछी सबके आम सबके देखियौ नऽ ओ जे व्यापारी सब किनै छैय कोन -कोन केमिकल लगबै छै एकदम सुन्दर- सुन्दर देखे मे लगैत रहै छै
आ सुन्दर- सुन्दर तऽ छोड़ू एकटा अपन देखल छै जेकी जे गाछ ठीक ह द देलिय कोनो व्यापारी हाथे ओय गाछी मे जे हे से बिहैरो बहला के बाद आम बैच गेलेै आर जे गाछ नै बेचलियै तऽ आम से ओ सब तेहन -तेहन केमिकल मारै छै जे बिहैरे मे आम नै गिरे छै ओकर सबके
हँ ई हमरो सबके दिस भेल छेलै कि ओ गाछी किनै छेलै सब बेर तऽ ओ पता केलकै के जे की करै छै तऽ ओ दवाइ दय के तऽ ओय सँ होय की छेलै कि गाछ ओकरा तऽ जे फायदा भेले -भेले ओय जगह के जमीन तमीन बंजर भऽ जाय छैय
फड़य के रहे छै तते दिन ओकर जीवन नै रहेै छै
हँ ओ गाछ के अन्दर से ओ बीमार बना दै छै रोगाहा भऽ जाय छै गाछ तत्काल लाभ दै छै लेकिन बाद मऽ से होय छैय
ओकरा तऽ पैसा फँसेने रहैय छै तऽ ओकरा लाभ चाही तऽ ओ तऽ करबे करतै
ओकरा कोन मोह छै जे हमर बाप दादा लगा कऽ गेल छेऽल ओ तऽ बस लाभ कमेलक घसकल आय सरिसव पाहीमे लेतै काल्हि झंझारपुरमे लेतै ओकरा कोन मतलब छै
हँ ओकरा तऽ अपना व्यापारसँ मतलब छै जतय भेटै ततय जेतै
हँ हँ सब चीज मे सएह भऽ गेल छै बहुत बेसी खान पान दूषित भऽ गेल छै तैय दुआरे लोग सब चीज रहितो नीक स्वास्थ्य ककरो नैय छैय
छैहे कि
गोटे बच्चा -बुच्ची सब के की कहै छै
तामे एक बेेर कहबे करैत छै जे चलू ढहाबे पर जायब हम खाइ लए तऽ आइ ई मसाला तऽ ओ मसाला
हँ सभके पाइ भऽ गेल छै पहिने रोटिोने ओने मिरचाइ भेटब बड़का बात छलै आब सभ के जे भी भरल छै
पहिल बच्चा के नून रोटी दऽ देेल छले हे तऽ प्रेम से बच चा खा लै छलै हैय
बच्चा सब अ आब जे बच्चा सबके कहे छीिये नऽ कि हम सब बच्चा मे चिन्नी रोटी खाइ छलहुँ सभ हँसैए
हम खुद बेसी नून रोटी अचार रोटी कखनो कालके खााय छलहु हे
से कते मजा से हम सब खा ले
आ नून रोटी मे की होइ छलै भोरे भोरे माछ चूल्हिी पर बना के देलक आ गरम गरम रोटी मे नून तेल मिला केे मोड़ के जे देलक ने हाथ मे हमरा मोड़ के द दे हम आधा आधा तोड़िक के दुनू हाथ मे लऽ के निक
हँ पाइप जकाँ बना कऽ खा खाइत रहै छलै बच्चा सभ घुमि घुमि कऽ आब हमसभ जे कहे छियै तऽ बच्चा सब हँसे या कि अहाँ सब एना खाइ छलियै आ
ओ हँसै छै दूर के बात छै ओकरा नून रोटी दौ ख खा लेत
खा लेत आब तऽ घरके मेनू डिसाइड करै छै बच्चा सब आ लंच के टिफिन जे लऽ जेते से मेनू बता देत वएह देब तखने हम
हँ आइ पास्ता दिया तऽ काइल मैगी
हँ ओ तऽ धन्य छै स्कूल वाला सब के जे किछु स्कूल एहि पर संज्ञान लेने छै जे नहि फास्ट फूड हम नहि आनय देव अ कनि घर के ढंगर खेनाइ आनू हरी सब्जी सब वाला हरियर तरकारी वाला चलू कनि माय बाप कऽ जान बचल छै नहि तऽ ई बच्चा सब तऽ रोज सोचते पिज्जा बर्गर नूडल्स इएह सब लऽ जाय
हँ
आ
सब सबसँ जदाा जान वएह मारै छै पिज्जा बर्गर नूडल्स ई सब जे छै ने
सबसँ ज्यादा जान वोइह सब मारै छै
बहुत बहुत की कहबे स्टेटस सिम्बल हमहीं सब एहि दलदल मे बच्चा के धक केल लियए
हँ ओ तऽ होइते छै बच्चाके जे हइ से आब जेना आब हमरे घरमे हम देखने छियै अपन भागिन सबके अब दीदी के काम करे के छै उ काम मे बिजी छै तऽ बच्चा के हाथ मे मोबाइल धरा देलक तऽ तखनेसँ ने ओकरा मोबाइलके आदाा दऽ लेलकै
सेह छै नऽ संयुक्त परिवार खतम भऽ गेलै पहिने दादी नानी सब रखैत छलै बच्चाके माय करतै कि ओकरा काज सबटा निपटेबाक छैय तऽ मोबाइल दऽ दय छैय क तै कि हुनको लग ऑप्शन नहि छैय।
आब मोबाइल के तेहन आदत धऽ ले छैय जहिया से ई रील्स वला आदत एले बच्चा सबके बचपन से लागि गेलै तऽ एकदमसँ ओ बिना मोबाइल देखने खाने नहि खेते
एकदम एडिक्टेड भऽ गेल छै सभटा ओ रील स्क्रॉल करैत रहत आ बड़का बड़का मुूँह खोलैत रहत आ मैाच स्पून लऽ के
हँ आ माय ओ अपन खुश होइत रहल जे हँ चल बच्चा के खििया रहल छीय ज्यादा ज्यादा नहियो खायके बच्चा के इच्छा रहल तऽ रील्स देखा देखा के
खुआ देलो
हँ हँ
हाँ सएह सोचैत छियै जे कहुना जल्दी जे भरि पेट खा लिअ नहि तऽ इहो खाायमे नखरा करत कनी पालन पोषण के जे तरीका छैय नहि कनी संयुक्त परिवार जे खतम भेलै ने तऽ ई सब दिक्कत तऽ ठीके बहुत छैय। मैओ बढ़ कुकिंग रहे छैय की करते सबटा जल्दी जल्दी निपटेबाक रहे छैय।
पहिले पहिले के फैमिली सब जे रह छलै ज्वाइंट फैमिली मे जे से दस दस आदमी बीस बीस आदमी रेह जाइ छलै आ काल्हि चारि आदी ज्वाइंट फैमी मे नहि रहय चाहैत छैय।
चारि आदमी ओहिमे पति पत्नी दुनू काम काजी तऽ समस्या तऽ छैय ओ घर थाकि कऽ एलै ओतबेमे ओकरा सभचीज करबाक छैय तऽ भऽ जाइ छैय। तखन सोचै छैय इंस्टेंट कॉफी जकाँ जे जते जल्दी सब चीज भऽ जाय खेनाइ बनि जाय जोमटो सऽ आबि जाय हाँ जो जोमटो से मंगवा लिया किछु कऽ लिय बड़ा हैक्टिक शेड्यूल भऽ गेल छैय नही सबकऽ
हुँ हुँ।
ओहि मऽ सब चीज देखबाका छैय घर परिवार बाहर पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा स सगा समबंधी शादी ब्याह
हुँ अपने सेहो काम करै छैय कि कि एहना छियै।
हाँ हम काज करै छीय।
कोन काम करै छियै अपने
टीचर छीय स्कुल मऽ छीय हम
गवर्मेंट स्कुल हम तऽ एकाउंट्सके जॉब करै छीियै आसाममे
अच्छा।
प्राइवेट सेक्टर मे
अच्छा अच्छा गाम कते दिन पर अबै छियै।
गाम तऽ ओना सालमे एके बेर जाइ छलियै छठिमे लेकिन एखन मार्चमे गेल छलियै फेर एखन जायके इच्छा भऽ रहलै बार बार तऽ परसू फेर जा रहल छीय
अच्छा। आसाममे कोन जगह पर छी अहाँ
आसाममे हम छीय जे नारर्थ गोहाटीमे च जतै एमस बनल छैय नया तते आसाम शहर बहुत नीक छैय बगलमे शिलाङंगग मेघालय छैय नऽ ताहि लऽ कऽ आओर मौसम जे है से ठीक रहै छैय
हाँ। से तऽ बढ़िआं छैय आओर उम्हर जाइ छीय किी नहि कामाख्या तरफ
हँ हँ जाइ छियै कि पहिले ओम्हर ओमहर रहै छियै आ एक चाचाके लड़का रहै छै मौसी सब छै
तऽ कामाख्या गेल छी बहुत बेर सात आठ बेर गेल छी हम लगभग
वाह
आसाम मे रहबे तकर बाद जे टूरिस्ट पलेस जे छैय ओहि मे तऽ लोग घुमबे करते कहियो कताल कऽ
हाँ अखन तऽ अम्बुवाची मेला खतम भेल अछि।
ओहिमे नहि जाइ छीय बाप रे बाप ओहिमें दूए बेर